जय झूलेलाल दीदी।
जय झूलेलाल। पूनम ही था ॻाल्हायो न?
हा- हा।
हा ॿियो सभु बढ़िया दीदी
हा सभु बढ़िया तव्हां नीतू सा ॻाल्हायो न हा
थी ॻाल्हायां पहचानव
हा हा
हा मां सावी जी निराण
हा हा
पहचानव तह दीदी
हा हा हा हा
हा त दीदी इ मां इहो ॿुधाइण पेई चवां त्हां लखनऊ में ई आहियो न
हा
हा त बस इहो आह की मां हाणे लखनऊ में छा आहे मां बि इते ई श़िफ्ट थी वई आयां। त् तहांखे ॿुधाण लाए मां फ़ोन कई की मां हिते बुटीक खोलयो आ घर जे हेठां ई!
अच्छा।
त मां तहांखे इन इन्विटेश़न मां च्यो ॾई छॾा त तहां अचो मुहिंजो थोड़ो कलेक्श़न अची करे ॾिसो।
हा ज़रूर-ज़रूर!
हा आ तदी! हाणे मां हिन्ज़ो हाणे ई कंदम हिन संडे ते ज़ेको अगले संडे ईंदो न हाणे।
जी-जी
हां त हुन संडे ते सॼी ओपनिंग कई आ त सभनिन माणूं खे सॾ करायो मुहिंजी साहेड़ियूं, रिश्तेदार सब ईंदा।
अच्छा-अच्छा।
हा, त दीदी तहां थोड़ो सो मूखे इहो ॿुधाईंदव की लखनऊ में हे ज़ेके चिक़िन कारी जा ज़ेके वॻा ईंदा आयेन उहे किथे-किथे मिलंदा आए न, तहां खे थोड़ो आइडियो अथव!
असां जी भेण इते रहंदी आह लखनऊ में असां ई भेण जो बि आहे इते लखनऊ में त तहां चओ त पो हुनन खां ऐड्रेस वठी तहां खे मोकलंदी सांव।
अच्छा-अच्छा, माख़े बि के ॿुधायो की लखनऊ में अमीनाबाद में चिक़न कारी या वरी ज़ेके कॉटन जा कपड़ा थींदा आऐं न या नेट वग़ैरह जा ज़ेक के अच़न था न अॼकल त उहो यहीआं गंज़ कोई हिकड़ो ॿुधाए पई जग़ह ओम़ल हुते होलसेल ते मिलंदा आहे न कपड़ा।
हा! ओॾे बि मिलंदा तव अउं यूपी पासे कान पुर जो बि मूखे पतो आ त अगर होॾे वञीं सघ़ो त, अ् नंदानी ट्रेडर्स करे हिकड़ो अथव! वॾो इहो होलसेल जो मार्क़ेट तव। दुकान तव उन्हन जो हुते नंदानी ट्रेडर्स वारन जो। त् हां! उअ झंडे वारी गलीं श़ायद सुञाणंदा हुज़ो या कोई पहचानंदो हुजेव।
हा असां जा कानपुर में माऐट्र आहें न।
हां त् हुते बि ॿुधाऐन ता सहीं रेट में हर फ़ेब्रिक प्यो मिली वञें। कॉटन खां वठी करे साटन तांणी। सबस हर तरह जो फ़ेब्रिक ज़ेको मतलब डिज़ाइनर सूट चयो मास! तैयार थिंदा आहिन बुटीक जे लाए।
अच्छा-अच्छा।
हा उह सब हूते मतलब सही रेट तो मिली वञेव।
अच्छा, त पो लखनऊ खां ख़ैर वेझो ई आ कानपुर त परे काने को‌। त हिक़ चक़ क्कर खणी लगाए ईंदस, हाणे कम शुरू कयो आ त नई-नई जगहें
हा! तहां लखनऊ मा बि भली पतो कयो, हितां बि पतो कयो। त तव्हांखे मतलब जानकारी मिलंदी कि वधीक किथे सही रेट आहिनि। जीअं थोरो असांखे जे उतां जो नॉलेज आहे असां उतां जो तव्हांखे ॿुधायूं था जानकारी आहे जातां जी।
हा हा मुंहिंजी हिकु साहेड़ी आहे हुन वरी ॿुधाई की जेका इंस्टा ते अॼ अॼकल्ह ॾेखारन था नेट त उहो ॿ सौ रुपये मीटर मिले ई थी पई। लेकिन मां अमीनाबाद में वई हुअमि हिते लखनऊ में ई
जी।
त उहो हुते त बिल्कुल सस्ती पई हुई। संडे मार्केट लॻंदी आहे पो हुते। त हुते असी रुपये, किथे ॿ सौ किथे अस्सी रुपया।
जी।
हा।
हम्म हलो, हा हा हा, अलाए कंहिंजो विच में अचे पयो कॉल।
हा हा उहो हाणे विच में कंहिंजा न कंहिंजा त फ़ोन ईंदा रहंदा
हा।
दीदी मां हिते कस्टमाइज़ेशन बि कंदम जीअं वॻा मतलब जंहिंखे पंहिंजो खपे कपड़ो ॾेई वञे
अच्छा।
हुनजे मथां अगर तव्हांखे कुझु कराइणो हुजे जीअं प्लेन जॉर्जट जो वॻो आहे पर हुनजे मथां असां त चिकन जो दुपटो रखे छॾियो। त हिक सुठो वॻो तैयार थी वेंदो, या वरी हिक क्रॉप टॉप वठी वठजे ऐं हुन जे मथां चिकन कारी जो शरारा वग़ैरह ठाहे रखजे त उहो बि मस्तु लॻंदो।
हा चिकन जो त ख़ैरु हिते लखनऊ में त सुठो ई कमु आहे। मतलब ॾाढी बड़ी जाल थींदी आहे हिते चिकन वर्क अऊं हर रेंज जी अथव। हिते मतलब तव्हांखे मतलबु घट में घट घट में बि मिली वेंदव ऐं वधीक में वधीक हाई हुन में वधीक में वेंदव तॾहिं बि मिली वेंदव। सुठे जंहिं महिल जीअं रखो।
चिकन ॾाढी मशहूर आहे। चिकन में बि ॾाढी वैरायटी आहे।
हा फेमस ई लखनऊ आहे न हिन मामले में।
हा हिन मामले में चिकन कारी वॻन जे मामले में त लखनऊ ई पहिरे नंबर ते ईंदो आहे।
हा हा असांजी भेण बि आणंदी आहे न वॻा त ॾिसंदा आयूंस। सुठा हूंदा अथसि। हा
त हुननि जी दुकान हूंदी पंहिंजी ल
न न उन्हनि जी दुकान कान्हे, लेकिन ऐॾा मार्केट मार्केट में उहे मतलब वठंदा आहिनि हेॾा बाज़ार मां त चङो कुछ वठी ईंदी आहे असांजे लाइ बि।
अच्छा अच्छा हा।
हा हाणे हिन दफ़े हिन दफ़े त मां बि घुरायो मांस ती हाणे वरी जॾहिं वेंदी बाज़ार त वरी ॻाल्हाईंदीमास
अच्छा त तव्हांजे लाइ बि चिकन कारी जा वॻा खणी आई हूंदी
हा ॿियन जे लाइ खणी आई ॿियन भेनरुन जे लाए त मूंखे वणेन पिया ऐं रेंज बि सुठी हुयस मतलबु पतो ई न पए की केहिड़ो मतलबु ईअं एॾो सुठो आहे की न मतलबु वर्क सां एॾो बढ़िया पियो लॻे त कोई सुञाणे ई न सघे
अच्छा अच्छा
हुं
हा उहोई आ न मेन ॻाल्ह आ न अॼकल्ह कपिड़े में त एहिड़ी वेरायटी अची वई आ
कि घट ऐं वधिक वारा समझ में ई नथा
न न अॻर हिक जॻहि ते पतो लॻाईंदव त उ बी हज़ारे आउ ॿे वट त उहो ई सेम वॻो चईं पंजे हज़ारे भी पया अथव
इहो ई थिए तो लख लखनऊ वारी खणी आई हुई असां वयासीं हिकड़ी भेण वट त हीअ पाए आई हुई वाइट कलर जो ज्यादातर हिनखे लाइट ई कलर हूंदा तस हमेशा त उहो ई इंदौर में चंगो महंगो पयो हुओ इंदौर वारी भेण खे
अच्छा
असांजे एम पी साइड ॾाढो हा उहो पाणेई ॾिसी करे चवेन पया इहो ई वर्क इहो ई सभु असां मतलबु ॾिठो आहे सॼो मतलबु डिज़ाइन वग़ैरह पूरो त चवेन पिया असांखे एतरो महंगो मिल मिलयो आ कि असां अंदाज़ो नथा लॻाए सिघउं की एतरे घटि में ईंय हूंदो
हा अॼकल्ह छा आहे की कपिड़े जो पतो ई न लॻाए पाईंदव रेप्लिका बी ॾाढी तियूं हिन हिकु ई डिजाइन जी ॾह कॉपी थी ठही वञन त उहो थोरो सस्तो माल ठहंदो आ छो छाहे की वैरायटी थोरी घट ती थी वञे न या त ज़रिय में फर्क हुंदव या कपिड़ो फेब्रिक एहिड़ो मिलंदुव की मतलबु थोरो सो सो उन्नीस बीस फ़र्क हूंदो असांखे पतो न पवंदो
हा पर हे जेके बि वॻा पाईंदिआं त रिच मतलबु रिच लुक जा लगंदा तस क्वालिटीय जा
अच्छा सुठी क्वालिटी जा खणी ईंदी आ।
हा सुठा ई लॻंदा तस ऐं रे मतलबु रेट बि ॾाढा न हूंदा आहिन
अच्छा त तव्हां मूंखे पोई हुनजी एड्रेस बि ॾिजो त हुन खां बि थोरो पतो लॻाईंदम त या त हली वेंदीमास वठी ईंदम हुतां बि मां
हा हा
या त लखनऊ में ई ता ॿधायो न लख
हा इहे लखनऊ में हा इहे लखनऊ मां ही हुननि वठता तउं
हा हा त पोई त बस मां त हिन खां ई पोई पुछी वठां पंहिंजे शहर में पुछण वरी उहो सवलो थींदो ॿिए शहर में वरी वञु कर त टाइम खोटो तो थिए
हा
हा त ठीक आहे न तव्हां मूंखे थोरो सो एड्रेस हुन भेण जो ॾिजो। त मां हली वेंदीमस टाइम कढी करे।
जी।
हा, हा, त तव्हां पंहिंजी ॾेराणी खे ऐं गुड़िया खे बि वठी अचजो। मुंहिंजो बुटीक में मुंहिंजो बि कलेक्शन तव्हां थोरो ॾिसो कीअं रखियो आ। त जेका खुट वधद हुजे, उहो थोरो सो तव्हां ॿुधाइजो, पोइ अची करे‌।
जी, जी।
हा ॿियो, तव्हांजे घर में सभु बढ़िया मज़े में न?
हा, हा, तव्हां, तव्हांजो बेटो बढ़िया?
बढ़िया, बढ़िया, अचो न कॾहिं घर, ईंदा ई कान आहियो।
हह, हह। हा, बसि समय ईअं ई पूरो थी थो वञे, घर में। वरी ॿार बि आहिनि? त। सत्संग बि वञू था त, असांजो समय। थी वेंदो आ। असांखे ख़ुदि ई पतो नथो पईजे।
सही ॻाल्हि आ। घर में त उहोई माण्हूअ खे टाइम जो पतो ई नथो पए। त दीदी, हे ॿार बुटीक जो टाइम जेको अथव न? त उहो संडे। ॾीह मतलबु सुबुह खां वठी अथव ॾहें बजे खां रात ताणी, उन ई। इय मतिलबु अथव सञो ढिह खुल्यल तव्। अंउ वठी अचजो, त् मुखे सू सुठो लॻंदो, सभु ॼणा अचिजो। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थीन्दी।
हा, हा। हा, हा, ज़रूर, ज़रूर हा। हा, हा। जय, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल‌।